हेलो बोलो
बोलिये
पहले तुम्हारा पेमेंट आया है
हां
ढेो दबबाब निक छरा भी फेर बारह बजे रति क तग कर हेलो हय हय ले पैर दाबियै मालिश मालिश तऽ काम नहि करतै पैर दाबै ने तबे एकरा मोन शांति बोलिए खाना पीना हो गया
हाँ अभी बांकीय आप की बहन आपको आया था
अस
पेमेन्ट आया एको किछौ
नै पेमेंट -नै पेमेंट उमेंट कुछोअ नहि सो कर रहा है
आपकी बहन को त बता दियए सब तब हुनका अभी आय है पाँच सए तीस कुछ
पहिले आया दू रुपआ पेमेंट किया निनानबे रुपआ कुछु पैसे चौबीस पैसे तक आ तब आओर सब लड़कीा कॉल हय ने उपे बी ने तऽ पाच सो कछ रुपआ त ओ जाके आ एगो लड़कीसँ अभी तनी देर पहिले हम बात कै है ओकरा हमरासँ बात कै एके कलपै छत्तीस रुपैआ
कोन बोलऽ
लड़की बोली है अभी बात हुआ है लड़की से तुरन्तेमे पेमेंट गिरता है जे बेर कॉल आता है तुरन्त तुरन्त बोलि पाँच सए सए रुपआ अभी तकमे कमा लियए है अभी भी छत्तस रुपैआ आया है
नाम कीथा नाम की थ ओकर
आँ न त ओकरा आर मे सुने उआमे देखे देखना होगा मम्मी बोलय पप्पा बोलय ने करै छै हइया एलो - ह्यया हया दाबि दय छियोउ गीता एंगल लिखा है लिखा एंगल कथी कथि तैयारी करी है चार साल वालला बी एी है उस बाद कम्पटीशन तैयारी कर रहि है बात हुआ है ने तुमस भी
हँ बहुते बार उस बात हुआ है उका टा्कस भी त हमी पूरा करबाये थे बहुते
हँ बोली कें छबीस गो साास ओकरो मतलब बोली हमको भी पूरा हुआ है आराम से बात की तऽ सतर् पूरा हुआ होगा
आब अपने काए टॉक्स चारि गो न बचल
पता है मेरा चौवन तख तिरपन देखुहुँ न आ फेर चौवन स अंठाबन यानि की करता हो जाता फेरो मिल तिरपन गो
ओ तऽ बढ़ ने गया था ज्यादा
देखि दूगो जकरो बचता है त नहि आता है ह
अन्ठावने तक करैके हइ अपने
अ केे नहि
हमरे कर लेबै तब एगो नम्बर देलियै ने अठाइस चला
अग कमरा नाम रूपां्जलि ए ने
ख त
हँ
एऐप रूपंजल लिखा ह
नहि एहि समय तऽ रूपांजलि नहि लिखल अचा एक बेर देखब तुम्हारे मम्मी का नाम होगा चंन्द्रलेखा देवी है
हँ
आ क कहतेै सिम्पल कॉल से कर ै दोसरे नाम लिखातता है भाइ आर का शायद नाम होगा वाट्सप मे हिमानंशु लिखता है
हँ तो भैया का नाम है उसमे आओर ई मतलब ग्रु ग्रुप मत तब मम्मी ने जुड़ी है
हँ मम्मी ज मम्मीट पूरा कर रहे है ने
ओ तऽ हम पल्लवी का भी कर दएथे लेकिन हुनका तबियते बहुत खराब था
आ आ अ जग नन लब ह नहि खाना ख ला त
आओर सब बोलिय
आओर सब ठीक हइ
आब एक बार कर लीजियए घा अठ्ठाइस सालला पर रूपां जलेसप लिखाता है तब दू तीन दूयए गो टाकसँ बचेगा दू या तीन गो